कि समचार अइछ? की करै छलहु हेँ? किछ नइ बैसल छी अहाँ?
हमहुँ बैसले छी की करब एखन?
आँ-
नास्ता पानी भऽ गेल?
हँ- एखने केलहुँहे नास्ता तऽ भऽ गेल। हूँ अहाँ -अहाँ केलहुं?
हां हमहूँ चाय -बिस्कुट खेनहुँ।
की सभ नास्ता केनुहें?
हमहूँ एक बेेर पीने छलहुहें लाल चाय नींबू वला जे होइया
अच्छा हँ।
बड्ड नीक लागैए हमरा।
हँ नीको लगै छैऔर सेह- स्वास्थो लेल नीक छै।
हँ हँ पाँच बजे तक ओ एं मतलब पिने छलहुंहें।
हूँ।
फेर साढ़े छ बजे तक, खेलौ हें आय गोलगप्पा जे होइया।
अच्छा हँ - हँ।
अरे एखन तुरंत खेलौं हें नीमकीन चावल।
ओ। हँ बड नीक लगैत रहैत छै, नमकीन चावल आबे अहाँके बन बल।
नहि ने हमरा दीदी जे छथिन ने उ बनने छथिन। लेकिन चाहबै तऽ बना लेबै, लेकिन हम बनेलहु है ने। लेकिन हम बना सकै छी हं। और उ बनेने छलखिन।
छै।
हँ तऽ बनेने छलखिन तऽ। खेलौ है हम खाना, आब जे बनते ओ खेबै रातिमें। बक ह सुनेना सेहो एलाइन।
हँ हमरा भोज छै, आय द्वादशा छै ने।
कखन जेबै खैले।
बिजोह देबऽ एथिन तखन ने अखन नै भेलै हे।
अच्छा नहि भेलै।
हँ। हॅं। बड्ड नीक लगैत रहैत छै लेकिन, भोज खायसँ बेसी सब सङ्गे जाइमे बात करऽमें।
दऽल -कऽल रहे छै सब ठाम। जाउ सोंसे लाइटस - ताइट सोंसे लाइट ताइट बड़े।
हँ - हँ ई सब ई सब बाहर में थोड़े भेटत अहाँके ई तऽ गाँवेमें अहाँ ई देख सकैत छी।
मतलबी दुनिया छै, अपन कमाउ पढ़ू लिखू अपन घर जदातर किराया वला घर एकटा वैह में सब
हँ, आर ऊपर ओतऽ अथि वला सिस्टम रहैत छै न, पार्टीसभ हत तऽ खुद लिअ खुद खाउ केओ पूछए वाला नहि जे हैत
एतय जे इज्जत से खुआबै छै, मर्यादा से तेहेन बाहर में भैर पेट से जायदा कहां खाय।
अच्छा हँ।
लेकिन ओतऽ ई सब ने, ओतऽ राखल रहत अपना मोन के पूछा नहि आयत। अहाँ खेललहुं की भूखल छी, आंह हरदम खाय तहो लय केओ मना करत नहि आयत।
स्तऽ
तऽ अहाँ देखू या खाउ या ओत जे करू।
हँ- हँ।
बहुत झंझट भऽ गेल रहै बाप रे अथी ओ बियाह दान देखू कि खाउ कियेकि केओ देब त एत नै अपना सबके जेना ई छै पण्डाल मे बिआहो देखू खेबो
हँ सेहो बात छै बड नीक लगैत रहै छै अते सा आदर सत्कार करत, हूं।
तऽ फेर बियाह इ देखनाइ में किछ किछ
हँ मिश भ जाइ छै, हूं।
किछो नै देख पैब हं। आ ओत के खानो किदन किदन रहत बुझलियै नहि समझ आयत। गाँव घरमे जेना रटैल रहैयै नै ई रहत इ अइ त नै ओत के अलगे विदेशी खाना रहत।
हँ से तऽ रहबे करै छै एको रती ढंग के नहि रहै छै।
एक दू टा जेना पुलाव रहै छै चना ई सब मटर पनीर ई सब समझो आयत आन आन किछ किछ रह छै रसमलाइ रस गुल्ला एनाहि रहत दस बारहटा आय टम जे अहाँके समझे नै आयत ई की छै, चाउमिन ताउमिन, इ गोलगप्पा ई सब तऽ बुझल ये एम, लेकिन किछ किछ तेहन तेहन रहल जे खाओ लेब अगर बाय चांस तऽ मोन घिना
हँ
अपना सबके तऽ मिथिलाके भााय हमरा तऽ बड नीक लागै
हँ से तऽ बड नीक होइ छै, अत्ते नीक हम त कत से हमहूँ कहब कतहु नहि भऽ सकैयै भोज।
कैल जाइ छै।
हॅं।
हूं अबैए जै छथिन बरियाती सब
हेबे करै छै कि।
हस्तकला से मिथिला पेंटिंग आबे छलौं त दोपटा पर ओ कऽ कऽ दै छथिन आर सुन्दर लागल देख में
सुन्दर लगै छै, हं। होइते छै कि अपनासभ अते नीक कतौ नहि देखै छै।
एत तऽ अथी रहल एत त स्टाफ सब लगेबो ने करे छै अपने रहल ऊ लड़की के भाय, बाप, चच्चा पीतोयौत भै सएह सब हेल्पर मे काज केलक बरियाती के समय। इहो ने जेना अथी लगा क ओ सब करतै पूछतै अपन आदमी पुछलक।
सैह बात छै। सैह स होइते छै। आब देखियौ ने धीरे धीरे गाँवो मे से सिस्टम सब चलि जायत।
करिते छै गाँंव घर के लोक सब जाय छै बाहर मे बाहर मे करे छै।
हँ होइते छै की।
मधुबनी जयनगर मे संदे जे खुलैया आऽ, उठि उठि क जायत बिआाह कऽक आ आबि जायत। तखने त अपन आन विधी व्यवहार जे होइ।
सेएह तऽ लेकिन नीक त लगै छै गाँवेमे सभ समाजके साथ करू सभ एयत। देखऽत हस खुश
गाँम मे सब अपन रहै छै न।
हूँ हूँ सेएह होइते अछि।
ओतऽ फैसिलिटी बेरहै छै ऐतऽ दिमागी टेंशन कम। एतनी पैइसा दिय त पैसा।
ओ होइते छै कि।
एतअ हर बीध हर चीज एतअ पोखरि मिलत कते सुन्दर लगत रहै छै। पोखेर में दनहि केलक ह, ह। सब किछ बीध केलक ह सिरहर जेना भराय छै लड़का के बियाह मे सुतैया ओत कि करतै त दहि सब जे भी होइ छै हरद से सब लगाक।
ह की करतै ओत जे सुविधा हेतै सएह करतै अच्छा।
होइ त सबटा गौवे मे बीध करऽ चाहै।
हँ हँ। की करबै जे सुविधो लोक देखैछै नऽ घर दुआरि के। सैह।
होइते छै।
कतबै बड़का इन्सान बनि जेतै
हँ होइते छै कि। त अहाँके बियाह भ गेल यै?
नै नै एखन पढ़ि रहल छी।
कहिया करबै तब?
एँ
कहिया करबै?
एखन नै।
अच्छा नै नै हमरो नहि भेलए।
सुन में ऐल अहाँ के त भऽ गेल ओही बात जे केने रहियै।
नै हमर नहि हमर बहिन के भेल रहे।
अच्छा बहिनके भऽ गेल छोट अइ ने बहिन कि बड़का?
बड़का छै बहिन सब।
अच्छा अच्छा।
हँ हँ हम त एखन पैढ़ते छी। बिआाह दानमे एते रुचि नै अइ हमरा। देखय नहि छियै एखन न्यूजसब कि सब निकलै छै। पहाड़ पर स धक्का दऽ देय छै बुझियो।
से तऽ छैहे।
ड्राम में बंद क देय छै फ्रिज में धऽ देय छै बुझियौ तऽ, ई कोन युग छै, पहिलके युग नीक छले।
अहाँ ई सब काज नहि करब।
नहि- नहि हम तऽ बियाहे नहि करब।
नहि- नहि से मुन हैत करब, लेकिन ई काज नहि करब। कियकि एहे सही नहि रहै छै। हँ, की करबै?
छैहे। सएह बुझियौ, हमरा आश्चर्य लगैत रहैया, मोबाइल पर देखैत छियै।
पढ कला मे अहाँ के लागत बड पसन्द अय, बड नीक अय, बाद मे ओकरा साथे खराब काज करै छय।
ठीक छै, ठीक छै।
कि भेलय, कि भेलय?
बीजो भेलै बुझलियै।
अच्छा! अच्छा। भौज खेलै जेबैय आब? कथी सभके आइए भोझ? एखन। फोन भेलै हमरा एखन, पन्द्रह सोलह टा
अच्छा! आइे पूरी सब्जी पनीरके सब्जी, आलू परवलके सब्जी रहत, रायता रहत। मिठाई रहत, दही रहत, चीनी रहत।
कोन -कोन मिठाइ अई?
उज्जरका मिठाई रहत, ललका मिठाई रहत।
जिलेबि रहत। जिलेबियो सबके आइटम?
हँ।
अच्छा! अच्छा।
आरो।
हेलो। हेलो।